हेलो
हँ ठीक छीही
हेलो
आहँ ठीक छी न? हेलो
हेलो
हँ ठीक छी?
हँ हँ ठीक छी। अहाँ ठीक छी?
बढ़ियाँ खाना-पीना खेलौं
हम ठीक छी। अहाँ ठीक छी?
हम बढ़िआँ। खाना खेलौं हेलो
हेलो
कहलौं खाना-पीना खेलौं
छी ब धन्यवाद
हेलो
पाँच मिनट आ
हेलो आवाज नै जाइया हेलो हेलो
हलो, हँ हलो
लौं ह एलौं खाना-पीना खेलौं
हँ ह खे
हँ खेलौं की करै छलौं
दालि भात सब्जी खेनौं अहाँ की सब खेनौं
हमु दालि भात सब्जी खेलौं ओलके सब्जी की करै छलौं
सुतले छनो, सुनो अहाँ की करय छी हं हं सब ठीक छै आहां घरमे सब ठीक या
हं सब ठीक अछि
अच्छा
आर आओर सब कहिऔ अखने कॉलेज के छुट्टी अछि नै इम्हर नै परैया गांमे परैया पानि
हेखन
हुं गाँमे पानि परैया
एत त बड्ड पानि परै छै
अ एत नै पानि होइया रौद उगल अछि
गर्मीओ तोहन बढियां हेतय
बड्ड गरमी गाँमे त एखन ठण्डा मौसम हेतै नै
हँ बड़ ठंढी एत त पंखो नै चलबैत छै एते ठण्डा मौसम छै जे
हूँ उं एखन कॉलेजके छुट्टी अछि बढ़ियाँ कॉलेज के छुट्टी हैत एखन
हाँ हँ छुट्टी छै
हूँ त गाँव घूम गाँव घुमै ले गेल छी
हाँ त एक महीना सं गाँवमे छियै
हुनका लंग त नीक लागैत हैत गाँवमे
हाँ बड्ड नीक बड्ड नीक लागै छै हमरा त ओनाहियो टीक अथी छलै आओर कॉलेज दू महीनाके आओर बन्द भ गेलै त हम त आओर लेटे आब आएब आबै बला छलियै लेकिन हम नै एबै
बढ़ियां अछि गाँमे मजाल करू अपन
हाँ हाँ
की
हूँ
तहन आओर सब कहियौ
बौआ बुच्ची सब ठीक
ठीक ऐ हेलो
हेलो
बौआ आर अहाँसभ की सभ करै छी
हम तऽ किछु नहि पढिते छलहूँ एखन तऽ।
परढ़ै छलहुँ।
हूँ
हूँ उँ आओर कतहु घूमय लए नहि गेलहुँ गाँवमे
नै कहाँ गेलहुँ नानी गाँव गेल छलहुँ एक दू दिन फेरो आबि गेलहुँ
हूँ ओत की सब घूमय वला अछि नानी गाँव मे
हमर नानी गाँवमे की छै मन्दिर तंन्दिर छै आओर की रहतेै।
हूँ-उँ कोन मन्दिर अछि।
किछ नहि छै नानी। नीक लागैया हमरा दादीे ये गाँव बड़ नीक लागैया
नानी गाममें नै नीक लागैया। छलहुँ कि माँओ सब गेल छलथि
गेल छलिये मम्मियों सब गेल छलेइ दीदियों गेल। छले भोरमे गेलिये साझमे आइबे गेलिए।
एके दिन ला गेलिये
हूँ
आओर सभ कहियौ तखन
आओर सब ठीक यऽ ने तऽ की सब भ रहल छै बताउ आओर किछु नया समाचार।
एखने होइ छै ओहिना खा के या पड़ल छी हमहुँ गर्मी खूब अछि।
अच्छा आम सब खूब खाइ छी ने।
हँ खाइ छी अहाँ तऽ ओर खाएत हैब गाँव में
ना हम नय खाइ छी आम
किया नय नीक लागैए
हमरा नई निक लगेया आम
ह लीची नीक लागैया
बड नीक लीची त हमरा बैठा दियौमैे उठबे नय कर उ मे
बड़ नीक लागैया
हूँ
तहन ओर सब कह ई तार कऽ अथी तारकोन खेलहुँ कि नय
हँ दू तीन दिन हँ दू तीन दिन खेलियै तारकुन ह सम
हँ
नई खेनाउ
नय तारकुन कहाँ खेलो नय
नय नय भैलईया
नय बजार में नय भेटै छियै
अच्छा ओर जामुन सब खेलो की नय जामुन तऽ बड़ड महगा छै
हँ हँ जामुन तऽ खेलो खाली तऽ तारकुन नय खेलोउ
की
जामुन खेलहुँ खाली तारकुन टा नय खेलो
आर
तारकुन नय भेटैत छै एतऽ न ताहि दुआरे नय खेलो ओर सब कहियौ तखन
सब ठीक छै देखन तऽ
हूँ
तोहर बौआ बुची सब की करे या
बौआ सुतल ऐछ बुच्ची पढ़ै ऐछ
अच्छा इसकुल तिस्कुल खुज गेलै ओकर सबके
ह इसकुल खुज गेलई एके तारीख से खुज गेलई तन ओर सब कहियौ अहाँ कहिया तक अगला महिना में आएब हूहू मम्मी सब की करै छै सुतल छैथ
ऐह
हेलो
हँ हेलो
मम्मी सभ सुतल छैथ
नय मम्मी एखने सुत कऽ उठल हन खाना खेेलक हन
हँ खाना एतेक लेट खेलैथ हन खाना नइ खेने छलखिन
नय नै कनि माथा दुखाय छै त सुत रहल छै
ह
हँ
ओर दादी माँ कतय छै सुतल हैतेथ
दादी मां तऽ यैह एगारह बजे नास्ता कऽ के जे सुते या से एक बजे उठे या एक बजे से खाना खाइ ह से पाँच बजे उठैया
जहियास से मोन खराब भेलै जहिय से तऽ उठतो नय छै
ह रात कऽ फेर नींन्द भऽ जाइ छै
बी पी जे
हूँ
ऐंह रातो के बड़ नींद भौ जाइ छै
कमजोरी से भऽ गेलै एना की
ओर अहाँ एम्हर गाँव सब नय आएब अबतियै ने छुट्टी में
नय आयब एखन नय आयब
गर्मी छु्टियो ओनाहिये बिता देलियै
हूँ ओनाही बित देलियै
अच्छा
ओर सभ कहियौ तखन नीक लागत हैत खूब मोन लागैत गाँव में
हँ खूब मन लागै छै जे लेकिन एखन नय लागै छै आयल छलियै तखन तऽ सब छलै तऽ बड् नीक लागै छलै अखन फेरो ठीके छै
आब सब चैल गेलैथ ने बीजी सब नायह
गेल हँ
भागवत भेल छलै तऽ बहुते नीक लागैत छलै ने नाय
ह बड आयल छलियै तऽमे जगह नय छलै एको रति एते नीक
अहाँ सबसे लास्ट में गेबो केलियै ने तऽ अहाँ सबसे लास्ट तक रहबै ने
हँ सेहा कहै छलियै ला लोक के बड फायदा होइ छै
हूँ हूँ ताहि दुआरे अहाँ अपन सभके भगा के अपन आसगरे रहै छी
हँ त कहैय आब तू चले जो बड दिन भऽ गेलौ हन
हऽ ठीके बहुत कते दिन भऽ गेल हँ सभके अहाँ भगा देलियै हन आसगरे बैसिके खाइ छियै
अच्छा
नैय
हँ आब एबो कहिया करबै ताहि दुआरे रहि गेलियै अब तऽ लगै य नहएै अभे अगलो साल अब उम्हरे रहबे की दिन रहैत रहै छै आब
हूँ
पढ़ाइ लिखाइ के कारण आयौ बजेलियै तऽ तब चीज गड़बड़ा गेलै ने। तबे तऽ आबि गेलियै सब एलै तऽ।
हूँ नीक केलहुँ भने गेलहुँ गाँवमे भागवतो भेल छलै ने बड नीक लागै छलै नऽ।
हँ बड।
मोबाइलपर देखै छलियै हमहूँ।
हूँ ओ महाराजो बड़ सुन्दर छलखिन। सब तऽ महाराजे के पीछा पागल बनलयऽ एतऽ।
हूँ हूँ नीक कथा कहै छलखिन नऽ।
बड नीक बड नीक।
हूँ।
कते नीक गीतो गाबैत छलखिन उम्हर छलखिन एगो आओर सेहो। सब चीज बढ़िआं से
हूँ खूब नीक लागैत हेतै ओयमे।
हूँ सेहा सब हँ अहूँ अबितहु से नहि भेल छुट्टिे तऽ हयतऽ।
हँ छुट्टिए छेलै गर्मिए छुट्टी छेलै हन। पर हमरा। हमरा की पता एते नीक भागवत हेतै हमरा नहि बुझल छेला जे। जखन देखलियै तखन। तखन होइ छेला जे आबू चलि जैतहु।
अओर नीक नहि हेतै।
तें नऽ हँ।
हू हू। तहन बादमे होइ छला चलि जैतहुँ फेर बादमे जाके की फायदा बीतैवला टाइम छलै हन।
हूँ हम तऽ अपने एलियै हन बस दू दिन बाकी छेलै तखन।
हँ दुइो दिन तऽ देख लेलहु नऽ।
हँ दूओ दिन मेन छलै या। हू
हूँ। तऽ ओय हिसाबे भेंटो भऽ गेल नहि तन भेटो नहि होयतऽ
चाय सब कखन पियब।
चाय बनएब चारि बाजेमे। एखन नै बनायब तीन चारि चारि बजे करीब मे बनायब साढ़े चारि बजे। दीदियो सब आयल छलैथ। हेलो हेलो। हेलो आवाज नहि जाइया। हेलो हेलो